हलो
हेलो
नमस्कार मित्र आइ हम यहाँ से उत्तराखण्ड राज्यके बारे मे विस्तारसँ गप करय चाहैत छी कारण ई भारतक एकटा बहुत सुन्दर आ महत्वपूर्ण राज्य अछि
नमस्कार मित्र ई बहुत नीक विषय छी हमहुँ उत्तराखण्डक इतिहास सांस्कृतिक प्राकृतिक सौन्दर्य आ धार्मिक महत्व बारेमे जानय लेल उस्तक छी
उत्तराखण्ड भारतक उत्तर भागमे स्थित एकटा पर्वतीय राज्य अछि जे अपन हिमालय पर्वत नदी जंगल आ प्रसिद्ध तीर्थ स् थलक कारण पूरा दुनिआमे प्रसिद्ध अछि
नि जे उत्तराखण्ड के देवभूमि सेहो कहल जाइत अछि कारण एतय अनेको पवित्र मन्दिर आ धार्मिक स्थल अवस्थित अछि
अहाँ बिलकुल सही कहलू उत्तराखण्डके देवभूमि एहि लेल कहल जाइत अछि जे एतय है केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री या यमनोत्री जेका प्रसिद्ध धाम स्थित अछि
मित्र उत्तराखण्ड राज्यक स्थापना कहिया भेल छल आ एकरा अलग राज्यके एक बनाइ गेल छल
उत्तराखण्ड स्थापना नौ नवम्बर दू हजारके दिन भेल छल ज जखन एकरा उत्तर प्रदेशसँ अलग कंगवा राज्य रूपमे स्थापित पित कयल गेल
ई जाने के बहुत नीक लागल कारण पहाड़ी क्षेत्रक लोकसभक आवश्यक आ विकास लेल अलग राज्य बनाब आवश्यक छल
हँ मित्र अलग राज्य बनल स स्थानीय लोक सभक समस्या पर विशेष ध्यान देल जाय लगल आ विकाश विकसक गति सेहो बढ़ल
उत्तराखण्डक राजधानी कोन शहर अछि एकर बारेमे किछु जानकारी देउ
उत्तराखंड मुख्य राजधानी देहरादून अछि जे राज्य प्रशायनिक शैक्षणिक केन्द्रक रूपे प्रसिद्ध अछि
देहरादूनाक नाम तऽ हम बहुत सुनने छी ओ एकटा सुन्दर आ हरियर शहर मानल जाइत अछि
बिलकुल देहरादून प्राकृतिक सौन्दर्य विद्यालय सैन्य स्थान आ पर्यटन स्थलक लेल प्रसिद्ध अछि
मित्र उत्तराखण्डक प्राकृतिक सौन्दर्य बारेमे विस्तारसँ बताउ
उत्तराखण्डमे ऊँचे ऊँचे पर्व हिमालय पर्वत हरिहर जंगल झरना नदी झील आ मनमोहक घटी सब देखय लेल बतैत अछि
ई सुनी के मन करैत अछि जे एकदिन उत्तराखण्ड घुमै अवश्य जायब
अवश्य जायब कारण नैनीताल मसूरी उरली आ रानीखेत एक पर्यटन स्थल अत्यन्त आकर्षक अछि
नहि नहि तलाक हिलक सधेय चर्चा हम अनेक बेर सुनने छी
नैनीताल शांत वातावरण सुन्दर झील आ पर्वतीय दृश्य पर्यटक सब के बहुत आकर्षित करैत अछि
मसूरी के पहाड़क रानी कहल जाइत अछि ई बातके सत्य अछि
हँ मसूरी के पहाड़क रानी कहल जायइत अछि कारण औतऽक प्राकृतिक उ दृश्य अत्यन्त मनमोहक आ रमणीय अछि
उत्तराखण्डक धार्मिक महत्व बारेमे किछु आहां जानकारी देब
उत्तराखंड हिन्दू धार्मिक दृष्टा अत्यन्त पवित्र राज्य अछि कारण चार धाम यात्रा एतहि स जुड़ल अछि
चार धाम यात्रामे कोन कोन धाम सम्मिलित अछि
चार धाम यात्रामे बद्रीनाथ केदारनाथ गगोत्री अ यमनोत्री शामिल अछि
प्रतिवर्ष लाखो श्रद्धालु एतैय दर्शन लेल
अबे
होयत
हँ मित्र देश विदेश स लाखो श्रद्धालु उत्तराखण्ड आबि धार्मिक यात्रा करैत अछि
उत्तराखण्डक प्रमुख नदीसभक बारेमे बताउ
गंगा आ यमुना नदीक उद्गम उत्तराखण्डक हिमालय क्षेत्रसँ होइत अछि जे भारतक जीवन रेखा मानल जाइत अछि
ई त वास्तव मे गौरवक विषय अछि जे एहन महत्वपूर्ण नदीसँ एतै स निकलैत अछि
इ नदी सबहक धार्मिक सांस्कृतिक आ आर्थिक महत्व बहुत अधीक अछि
उत्तराखण्डक लोक संस्कृति आ परम्परा केहन अछि
उत्तराखण्डक लोक संस्कृति बहुत समृद्ध अछि जतेय लोकगीत लोकनृत्य आ पारम्परिक उत्सवक विशेष महत्व अछि
ओतयक लोक सब बहुत मेहनती आ सरल स्वभाव बक होइत छथि ई बात सेहो सुै छी
हँ उत्तराखण्ड लोकसभक अपनन मेहनत ईमानदारी आ अतिथि सत्कार लेल प्रसिद्ध छथि
उत्तराखण्डमे कोन कोन वन्यजीव अभयारण्य अछि
एतय प्रसिद्ध जिम कार्वेट राष्ट्रीय उद्यान अछि जते बघ हाथी आ अनेको वन्यजीव देखलक जा सकैत अछि
प्रकृति प्रेमी लोकसभ लेल तऽ ई त राज स्वर्ग समान पतित होइत अछि
राज्य स्वर्ग सम्मान प्रतित होइतत अछि बिलकुल पर्वतीय रोपन ट्रैकिंग राफ्टिंग आ अन्य साहित्यिक खेल लेल उत्तराखण्ड बहुत लोकप्रिय अछि
उत्तराखण्डक अर्थव्यवस्थामे पर्यटनक योगदान केहन
पर्यटनकक उत्तराखं्डक अर्थव्यवस्था प्रमुख उद्धार अछि जहाँ से लाखो लोक सभक के रोजगार भाटत छी
राज्यक शिक्षा आ विकास क्षेत्रमे सेहो बहुत प्रगति भेल अछि
हँ शिक्षा सड़क स्वास्थ्य आ संचारक क्षेत्रमे लगातार सुधार भऽ रहल अछि
उत्तराखण्डक लोकसभ अपन संस्कृति आ प्रकृति दुनूके संरक्षण करबाक प्रयास करैत छथि
दुनूक संरक्षण करबाक प्रयास करैत छति इबत सत्य अछि छी कारण प्राकृतिक सम्पद आ सांस्कृतिक धरोहर एकर सभसँ पैघ पहचान अछि
आजूक बातचीत संग हम उत्तरा राज्य के बारे में बहुत मात करना जा रहा जानकारी प्राप्त कएली हूँ
हमरो बहुत खुशी भेल जे हमसभ उत्तराखंडक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटन आ महत्व परर विचार चर्चा करल ह
वास्तवमे उत्तराखण्ड भारतक एकटा अनुपम पवित्र आ अत्यन्त सुन्दर राज अछि
हँ मित्र हम सबके उत्तराखंडक प्राकृतिक सौंन्दर्य य सांस्कृतिक धरोहर भर सम्मान करबाक चाही
धन्यवाद मित्र अहाँक सङ्ग ई ज्ञानवर्धक बातचीत हमरा बहुत नीक लागल
धन्यवाद फिर तीनो दिन भारतक आन राज्यसभा बोरो मे विस्तार से चर्चा करब ह
मित्र उत्तराखण्डक प्रसिद्ध भोजनक बारेमे सेहो किछु जानकारी देौ कारण कोनो राज्यक संस्कृति ओकर भोजन से सेहोहूँ पहचानल जाइ लए छी
अवश्य उत्तराखण्डक पारम्परिक भोजनमय कफ कफूलिखा फानू भटक दाल आलू के गुटके आ झघूरा फ खेत बहुत लोको फ अ
ईसभ भजनक नाम सुनयके लागैत अछि जे अतिय खानपान बहुत पौष्टिक आ स्वास्य बर्धा होएत
हँ अधिकांश भोजन स्थानीय अनाज दाल दालि आ प्राकृतिक सामग्री साथ तैयार कयल जाइत अछि
उत्तराखंडाके मौसम बर्ष भरि एक समान रहय अछि की बदलैत रहैत अछि
उत्तराखंड मौसम क्षेत्र अनुसार बदलैत रहैत अछि किछु स्थानमे हे अत्यधिक ठण्ड पड़ै अछि तऽ किछु स्थानमे मौसम मध्य रहैत अछि
हिमपात देखबाक लेल पर्यटकसब विशेष रूपस उत्तराखंड आवैत छथि
बिल्कुल विशेेष कर उली अन उची पहाड़ी क्षेत्रक शीतलकाय समय हिमपात देखल जा सकैत अछि
मित्र उत्तराखंडक लोक उ उत्सव सबक बारेमे सेहो बताउ
उत्तराखंडमे हरेला फुलदई उत्तरदायनी आ नन्दा देवी महोत्सव बहुत उत्साह स मना होल हैत अ छी
ई उत्सव से निश्चित रूपसे अति सांस्कृतिक एकताके प्रतीक होयत
हाँ एहि उत्सव समभवमे लोकगीत लोक नृत्य आ पारम्परिक वेशभूषा अद्भुत प्रदर्शन देखल जाइत अछि
उत्तराखंडक महिला सब सेहो संस्कृति रक्षणमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छथि
बिल्कुल महिला सब लोक परम्परा हस्तलिप आ पारम्परिक मूल्यक संरक्षण महत्वूपर्ण योगदान देत छथि
राज्य जंगल सब पर्यावरण संरकक्षण मे सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत होय
हाँ उत्तराखंडक घना जंगल स्वच्छ वायु जे विविधता जल स्रोतक क्मने अत्यत उपयोगी छथि
हम सुनने छी जे चिपको आन्दोलन सम्बन्ध सेहो उत्तराखण्ड संग छल
ई सत्य अछि चिपको आन्दोलन पर्यावरण संरक्षण लेल चलाओल गेल एकटा ऐतिहासिक आन्दोलन छल
ई आन्दोलन पूरा देशमे पर्यावरणक प्रति जागरूकता बढ़ाबे मे सफल रहल
निसन्देह है उत्तराखंडक लोकसभक प्राकृतिक संरक्षण बहुत नीक न बुझैत छथिन
उत्तराखंडक भारतक गौरवशाली राज्यद हते सं एक मानल जा सकैत अछि
हाँ धार्मिक महत्व प्राकृतिक सौन्दर्य संस्कृतिक समृद्ध सा भक्ति स दृष्टि आ राज्य विशेष स्थान रखैत अछि
आयक चर्चा से हमरा उत्तराखंड के प्रति आदर आ आकर्षण दुनू बढ़ि गेल अछि
हमरा विश्वास अछि जे जे कोनो व्यक्ति उत्तराखंड जायत ओ ओकर सुन्दरता से अवश्य प्रभावित जायत
धन्यवाद मित्र उ